हेलो। हेलो गोर लगै छी चाची।
खुश रहू स्वागवत्ती पुत्रवत्ती
ठीक हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छी
हमहुँ ठीक छी भऽ गेल खाना पीना खेलउ हँ हमहूँ
खा ललौ
की सब बनेने छलौ
खेनाइ बनेने छलौ अहाँकेँ भात आलू भिण्डी केँ तरकारी आलू करैला केँ भुज जिया आ चरौरी तरने रहौ व्रत केँ परात रहे की ने
हँ व्रत केँ परात छलै
दाइल हमरा नहि ओतेक नीक लगैया ताहि दुआरे
व्रत केँ परात दाइल नीको नै लागत हैत सब्जिये सब तरकारिये सब खाईत
हँ तय दुआरे तऽ तैँ हम नय बनेलऊ अपन तरकारिए सभ खा ललौ कनि अचार लऽ ललौ
सब सँ ब
नाय अथी व्रत केँ प्रात छले तै आय सरसो तरसो नय देलियै कहलियै अचानक बेसी मसाला वाला खेबै तऽ मोन तन गड़बड़ नय भऽ जाय नॉर्मले अपन हँ अहिना अथि अथिये वाला बना ले साधारणे तरकारी बना ललौ आ इम्हर ई जे छै से अचार लऽ ललौ कनि मरचाइ लऽ ललौ हँ आ दही लऽ ललौ हँ अचार तऽ ओ बिना अचार केँ तऽ खैले नै हैत आ ताहिमे व्रत केँ प्रात अहाँकेँ होइत रहत की अचार खाय हँ साग खाय अथि चटनी आ चटनी खाय नय तऽ आम ताम केँ चटनी रहल कि धात्रिए पात सँ अथि धात्री के कते सुंन्दर लगैत रहे छै पुदीना पात सब द कऽ बड सुंन्दर लगैत रहे छै चटनी हँ
आ केँ नय अहाँकेँ पुदीना पात द दियऔ अथी मे आमो कऽ चटनी मे बहुत बहुत निक हैत पुदिना पत्ता द कऽ
हँ हँ तऽ ओसभ बड्ड नीक लगैत रहै छै हँ हँ आ सिलौटे पर पीसलक केँ स्वादो होइ छै मिक्सी सब मे जे पीसू तऽ ओहि मे अहाँकेँ लाइन पर का बिजली पर का रहे छै ओ अहाँकेँ की हैत तऽ औ पुरा जे छय से अथी भो जाय छै मतलब गरम जेना मतलब स्वादे खराब भऽ जैत जेना लगत जे नय नीक लायग रहल छै हँ आ सिलौट पड़का हँ हँ आ दोसरे रंग लगैत रहै छै आ सिलौट पर कतेक सुन्दर स्वादिष्ट होइ छै एकदम श ख आ ओनहुँ अहाँ माछे ताछ बनाउ हँ तब देखबै सरिसो जे पिसबै अहाँ मिक्सीमे तऽ ओहि दिनका माछ स्वादिष्ट नय हैत आ सिलौट पर जे पिसबे अहाँ सेरसो तऽ बड नीक होई
बहुत नीक होयत मसाला अहाँकेँ सिलौट परा जते स्वाद रहत तते मिक्सी केँ स्वाद रहत नय रहे छै
नय होइ छै हँ
हमहूँ बनेने छलहुँ तीसी सजमनि। तीसी सजमनि बनेने छलौ आम सब द क। खटगर आर परोड़के आलू के भुजिया बनेने छलौ। आ बाबूजी नहैत करैला के चटनी बनेने छिलियनि करेला टमाटर मिरचाई सबके उबाल देय छि।
आय यै त करेलाके चटनी केना बनै छैय हम ठीके नहि खे ने छी केना बनै छैय?
करैलाके काटि लै छियै आ ओकरा अहाँके लौ लौयामें उबली देलहु उसैन दै छियै आ उसैनके ओकरा अहां मिरचाइयो ओहिमे दऽ देलहुं हरियरका वला कचका आयन
उसनल जाइ छैय?
हँ कचका मिर्चाइ आनि कऽ ओहिमे उसनि देलहुँ कचका टमाटर बाड़ीमे एखन कतेक छैय। तऽ बाड़ी से ल क हँ तऽ बारि सँ आयन लेलौ दू टा दऽ देलौ ओकरो उबायिल द अहां के ऊसैन देलौ आ सिलौट पर पिस सुन दऽ देलहु ओहिमे कनि नेबो हल्का गारि दियौ।
ह हँ ताहि दुआरे करैला रहैत छैय तऽ तीत लगतै करैला तऽ कनि तीत होइत छैय न।
तऽ बाबूजी के कनी फायदो करै छैन ओ।
अच्छा फायदा करय छैय अथी डायविटीज सबमें ने ई त बड्ड नीक चीज आहां सिखेलहु यहे दुआरे लोक कहै छैय जे अपनासँ पैघसँ बात करी तऽ सब किछ जे छैय से बुझल रहय छैय इहेमे गप सप हेबाक चाही गप करू तऽ किछ किछ लके नया चीज हमरा सिखय ला आहां से भेट जाय या ई चीज त छैय। तऽ ई मतलब फायदा करै छैय ने जे ई चटनी जे केव खेथिन त ओ जिनका मतलब मोन तोन गड़बड़ रहै छनि डायइबिटीज रहै छनि थाइरइड रहै छनि। या आओर कोनो दिक्कत सब रहय छनि तऽ ई फायदा करत। ने जेना कते सबके लोक कहै छैय अच्छा हँ आइ नहि जेना लोक कतेक डॉक्टरसभ नहि कहबै छैय जे की कहै छैय से मतलब आब किछु ई अइ एना अइ तऽ कनि चलू फिरू दूबिपर घास पर चलू। तऽ तहिना ई मानि लिअ चटनिओ जे खेतै
बहुत फायदा हमसभ जेना सुबह के जेना भोर होइया तऽ उ
हँ
तऽ पूजा तू अहाँके सब भगवानके काज केलाके बादमें नहा धऽ कऽ तऽ काढ़ा बनाबे छी अहाँके ओहिमे तुलसी पत्त तन पता करी पत्ता बेलपतके पत्ता आ कचका हल्दी आऔर जमाइन मरीच सब टाके दऽ कऽ उबायलके ओकरा अहाँके बढ़ियां से जहन पूरा अथी भऽ जायत उसनि देबै ओकरा छानिके आ ओहो हम बाबूजी के सुबहमे खाली पेट के दै छियनि पीबै ला भोरके।
अच्छा जहो अपन ह भेलै कि हँ नीक बहुत नीक जी सब ई सब चीज सिखय ल भेट जाइ छै बड नीक जखन गप करय छी अहाँ सब तखन हमरा बड्ड नीक लगैया किछु ने किछु अहाँ हमरा नवका नवका चीजसभ सिखा दै छी
ह बाबूजी खेलथि हमर दीदीके एखन बुझिते छियै जे तबियत खराब छनि तऽ हुनको कहने छनि अहाँके नीम पत्ता सभके बेसी यूज कर के मतलब बेसी अहाँ अथी करू तऽ हुनको दै छियनि हँ
आ अपन नहि बहुत नीक चीज छै ई सब चीज बहुत नीक आ खास कऽ कऽ एखन की छै तऽ गर्मीके समय छै आ गर्मीमे अहाँके कतेक आदमीके की कहै छै फुंसी तुन्सी भऽ गेल घमौरी तमौरी की कहाँ भऽ गेल एनामे जे तीतगर चीज सबके हँ अ तीत चीजसभ जे खेतै जेना करैलेके चटनी भेलै की नीमे पत्ता वला अहाँ कहलहु हे तऽ खून कनि हल्का तीत जे रहतै एकरत्ती तऽ ओय सँ अहाँके जों अहाँ फायदा करतै तहाँ मतलब बेसी घा घोस नहि हेतै नहि तऽ एखन अमैया घाव सबके बच्चा सबके के कते भऽ जाई छै आ ओहन समयमे ओह ओहन समयमे ई सब चीज जे खेत खेते पिते तऽ ओय मे नीक रहते तनी बेसी दिक्कत नहि
नहि होय बहुत
बड नीक हँ ई चीज तऽ बड नीक कहलियै हँ हँ ई कहल ह तऽ भोरसँ काज धंधा क कते भऽ जाइ छै आ ई कहू खेनाई खेलहुँ तऽ बर्तन बासन सेहो धोऽ पड़ल हेत कते काज भऽ जाइ छै ने
काज होइ छै बर्तन तर्तन धोलहुं चूल्हा सब निपलहुँ तहन एलहुं कनि कात कहलियै कनि अहाँसँ बात करै छी तऽ अहीं फोन केलहुँ
हँ हँ हँ आ गप करयमे नीक लगैत रहैत छै
बहुत नीक लागै छै आ फेर सब खाय छथिन हुनकर थारी उठाउ ऐठ अहांके फेरू
हँ बड भऽ जाइत छै ह निपनाय पोतनाई कत कते काज भऽ जाई छै इएह भ जाई छै हँ बड काज धंधा भ जाय छै हँ आय त वृहस्पति छै आय त कनि हम एकटा काज कम हैत कपड़ा नय धोने हेब नय अपना सब वृहस्पि वृहस्पति दिन त कपड़ा तपड़ा नहि धोइ छी अहिना मोन होइया बड्ड जरूरी रहैया तऽ पानिमे फलहारि दै छियै आ नहि तऽ ओना तऽ सर्फ साबुन त नहि दै छियै एकटा काज आई कम हैत अपना सब हमरो हँ बड नीक छै कहियो काल के छुट्टी भए जाइ छै एकोटा काज से आ जहिया भोज भए जाइ छनि पुरुख पातके ताहि दिन रतुका खेनाईमे कनि मने छुट्टी हँ जे रतुका खेनाई कम बनतै जे आ से ने अपना ले जे छै से दिनके तरकारी राखि लिअ रातिमे रोटी की भात बनायब आ खायब
पहिने हमर बाबूजी जाई छलखिन कि मुन खुशी होइ छला नहि जा।
छथिन हुनकर तबियत खराब तऽ अहाँकेँ पड़ुकके आदीसभ तऽ बुझिते छयै जे जाई छथिन तऽ कनि खाईए ल छथिन देखछिय।
ह, ह अपन कोनो नहि अपन अपन सुविधा अनुसार ह से बात
आ बूढ़ सूढ़ आदमी सभके कनि अहाँकेँ भऽ जात
भऽ जाइ छै, दिक्कत हँ हँ छैहे कि सएह सभ छै नहि बढ़िआँ रहै छै अपना लए अपन तरकारी रोटी बनाउ हँ भूतनाथ मंदिर तऽ हम गेल छी घूमय लए बड़ बड्ड नीक जगह अछि अपना सभके मिथिलामे बाबा भूतनाथ जे छथि से बहुत नीक छथि। ओ जगह तहिना भव्य मन्दिर अछि। ना भव्य मन्दिर अछि अगल बगल जे छै। आस पास मे एकदम गाछ वृक्ष सभ बेलपात के गाछ छै एम्हर आमक गाछ सभ छै रंग बिरंग फूल गाछ वृक्ष सभ किछु सामने मे जे छै से पोखरि हँ इम्हर कुआँ सेहो छै इनार जकरा। अहा सेहो ब सुन्दर छै हँ बड़ नीक जगह छै आ सामनेमे हुनका महादेव के आगुएमे पार्वतीजी के मन्दिर छैन भगवतीके मन्दिर छैन एम्हर नन्दी बाबा छथिन। गणेश जी हा ते गौरी के संगे गणेश जी र करबे करै छथिन बसहा बाबा बसहा बाबा रहै छथिन एम्हर बड़काटा के नन्दी बाबा सेहो बनल छथिन सभ किछु बड़ नीक प्राङ्गण अछि आ सभकिछु बिकेबो करैए किछु खेनाइ पिनाइ जे। लोक के मोन जे सभ अबे छथिन तिनको सभके किछु ने किछु अपन होइत छैनि जे पूजा पाठ केलथि तऽ मोन भेल किछु। खेबे करब कि चाहे पियब
अपना सभके गाव मे छैहे चक मुुरही झिल्ली
हँ इहो सभ सभके बड़ नीक लगे छै ह एते अहा के सिंघाड़ा नहि नीक लागत जतेक चॉप कचरी के स्वाद रहैत छै कतेक नीक लगैत रहैत छै।
सुवागत। लोक खा लऽ लैए पेपरमे अहाँकेँ बैस जाइए मनद अहाँकेँ नहि।
ह अपन ओ खा लेलक आ ओतऽ तऽ सेहो जगह बनल छै। जे बैस कऽ अहाँ खा पी लिआ से छै आ सभसँ चीज हमरा नीक कि लागल तऽ अहाँकेँ ओ पेंटिंगसभ जे अथी सभ कयल छै ओ महादेव के फोटो सभ जे देल छै, से मन्दिर के चारू काते से बड़ भाव्य लऽ अगै छै बड़का बड़का टाके एकदम महादेव एक एक जगह अहाँकेँ छथिन नृत्य करै छथिन एक जगह गौरी शंकर छथिन हँ एक जगह एकदम भव्य महादेव एना क छथिन हुनकर एकदम पूरा भव्य विराट रूप मे छथिन एक जगह एकदम तांडव करैत छथिन से सब जे बनल छै ओतय से
हू
सुन्दरता बढ़ा दै छै मंदिर के बड सुन्दर लगै छै
पेंटिंग अप
हँ हँ हँ ओहो बड्ड सुन्दर होइ छै ओ अहाँ के आरो सुंदरता बढ़ा दे छै मंदिर के प्रांगण तहिना भव्य साफ साफ सुथड़ा सभ चीजके ध्यान राखल गेल अछि सभचीज तहिना जगह खूब ऐल फैल छै बड्ड नीक लागल ओतय जायब तऽ एकटा हँ ओतोहु गेल छी ओहो बड्ड नीक जगह अछि आ ई कहलहुँ हेँ जे भूतनाथ मन्दिर जे ओतय जे जाउ एकटा अलग अहाँके मोनमे शान्ति भऽ जायत जेना अहाँ कतहु जेबै हँ जेना भगवान भगवती लग मे जे अहाँ जेबे ते अहाँ के मोन एकदम अंन्दर से प्रसन्न भए जात खूब भीतरसँ खुश भऽ जाइ छै कि आब हमरा कोनो दिक दिक्कत नहि रहै छै कतबो परेशान रहू किछो रहू
मंन्दिर हँ भगवान के जगह भगवतीक के जगह पर जइयौ तऽ भाइए जायत बहुत
एकदम एकदम लगैत रहैत छै पूरा चिन चिन्तास निफिकिर भऽ गेलहुँ आब कोनो किछु नहि नहि डर अइ नहि कोनो चिन्- ता अछि किछु नहि लगै छै बाबा सब किछु सम्हार लेथिन तहिना लगैत रहै छै हँ सब दुख हेर लेलखिन तहिना लगैत रहे छै बड नीक लगैत रहै छै से त छैहे बहुत निक
हँ सरदारा पटलो होय